हलो
जय झूलेलाल
जय झूलेलाल
काथां था ॻाल्हायो
मां जयपुर मां आ तां
मां खंडवा मां थी ॻाल्हायां
अच्छा ॿियो कीअं यादि कयो तव्हां मूंखे हलो हा जी
ह न कीयं याद कयो हुनजो मतिलबु
बसि ईअं ई गाइडीअ सां मॻियां न वियासीं त मां चयो वठो गॻाए ॻालाए था वठूं तव्हांसां
अच्छा अच्छा जयपुर में काथे रहंदा आहियो
मां जयपुर में बनी पारक तव्हां आया आहियो कॾहिं जयपुर घुमण जी
मुंजा नानाण एन जयपुर
छा था चओ
मुंहिंजा ननाणा आहिनि जयपुर में
किथे रहंदा आहिनि
विध्यादल
अच्छा तव्हां आया आहियो जयपुर
हा मुंजा नानाड़ा एन डाढ़ा दफा आयी अयां
अच्छा नंढपण में
हर साल मतिलब अरे न ह मांटस ई आहियां त हर साल हर साल असां ईंदा ईयूं
तव्हांजी छा एज आहे
एटीन एटीन
अच्छा अचछा अञ छो नंढा आहियो अच्छा- अच्छा पोइ छा छा घुमियोया हो जयपुर में
ॾादाो कुझ आमेर गलता और हवा महल जलमहल बहानगढ
अछा बांंगाल चोकी ग बिट
सिटी पार्क
अच्छा
सिटी पार्क।
आमेर महल में अंदरि माता जे मंदिर बि विया हुआ अंदरि?
हा
अचछा
और हुतां हिकिड़ो वॉटर पार्क आहे मुंहिंजो नालो आहे हुते बि वेई आहियां।
पिंक पर आहे हवाई जहाज आहे ॿ टे वॉटर पार्क आहिनि हिते त।
तव्हां कहिड़े में विया हुआ?
हिकु आर्चरी नाले जो वॉटर पार्क हुयो शायद।
अच्छा अच्छा हा हा हम
उते वयां
अच्छा हिन छुटियुनि में आहे जी
मतलब
अच्छा हिन छुटियुनि में आया हुआ नानाणे?
त मां न आई हुयम ॿार
थोरो आवाज नथी अचे थोरो जोर सां ग ॻालायो।
अ जी मां न आई हुयमि मुंहिंजा मम्मी पपा आया हुया हिननि छुटियुनि में कुझु कम सां आया हुया असां असां महाबेर
अच्छा पोइ हिते जयपुर में त म मॉल बि आहिनि इली हुते न विया?
हा मांल वया ई वईया आया न
उ डब्लू टी पी आहे ॾाढो सुठो गौरव टावर
हा हा वई आं
गौरव टावर विया हुआ अॼु ओ डब्ल्यू टी
हा
हू ॾाढा सुठा मॉल आहिनि।
हा ॾाढा सुठा मॉल आहिनि हा।
अच्छा कुझु ख़रीदारी कई की बसि ईअं ई घुमियो
घुमियो बि खरीदारी बि कई।
अचछा
हिकु ॿियो बि अलाए कहिड़ो मॉल हुयो हुनमें न मतलब भूत बंगलो टाइप कुछ हुयो।
अच्छा हा हू डीम मारट स्टॉपर शॉपर स्टॉप आहे न। हा
अच्छा मूंखे नालो यादि कान्हे।
हां शॉपर स्टॉपर हुते अंदर सु हिन सभु शैइ बि विकामंदी आहे डी मार्ट वांगुरु
हा हिकिड़ो मतिलबु वॾो सो बलून आहे हुनमें माण्हूअ खे अंदरि विझंदा आहिनि।
हा पोइ ईअ पंजो वांगुर भूत हटथ हा ह हां स्केरी हाउस आहे न हुनखे स्केरी स्केरी हाउस चईंदा आहिनि।
हां स्कैेरी हाउस बि आहे। और हुते हिकड़ो वॾो सो बलून हूंदो आहे जंहिंमें माण्हू खे विझंदा आहिन।
हां हां ट्राइटन मॉल आहे न ट्राइटन मॉल। हा बढ़िया।
हां हां। ॿियो ॿुधायो तां किथे किथे घुमण विया आयो?
मुंहिंजो त स सॼो जयपुर घुमी वरतो आहे मां त।
हा हिते न मतलब, हा बाहिर मतलब कोई तीरथ यात्रा कई हुजेव या। ॿिए किॾे किथे किथे घुमण में विया आयो कहिड़े कहिड़े शहर में?
हा मां त माउंट आबू उदयपुर।
अच्छा।
अऊं हे सभ हि सभ् घुमिया आहिन राजस्थान में। अधिकतर सभ जॻह घुमी चुका आहियां राजस्थान में।
मांट माउंट आबू में छा आहे? पासे में ई आहे जयपुर जे।
न सत अठ कलाक ते लॻंदा आहिन जयपुर सां राजस्थ। स्थान में ई जेणबो वेंदो आहे। की माउंट आबू ते आहे की त चढ़ाई ते। पहाड़ आहिन अऊं। हिकड़ी झिल भई ठाए आ हुते। नक्की लेक चवंदा आहिन हुनखे हुते नाव बोट हलंदी आहे।
अच्छा!
अंउ ह। सनसेट पॉइंट आहे हुते न कीअं। सनसेट पॉइंट आहे उते सूरज जीअं। यानी की छा चइबो आ? अस्त थी वेंदो आहे न। पो हुतां सुठो ॾिसण में ईंदो आहे। हलो।
जी जी आवाज़ अचे थी मूंखे। हा आवाज आचेव ती? जी अचे थी मूंखे अचे थी, आवाज़ तांजी।
तां छा थी पढ़ाई कयो तां?
बि कॉम फस्ट ईयर।
अच्छा!
हां।
ब्यो अॻते छा करण जो वीचार तव?
अॻिते ॾिसो हाणे गवर्मेंट जॉब लॻी वने त ॾाढो सुठो आ।
छा में इंट्रेस्ट। गवर्मेंट जॉब जी कहिड़े सेक्टर ते? बैंक में की?
इनकम टैक्स ऑफिसर।
अच्छा! तमामु सुठो आहे, हे त तांजो।
हा।
अऊं ॿियोंं इन इनकम टेक्स आऊ ॿियो छा में इंट्रेस्ट तव? हलो।
ॿियो त मतलब कोई बि जॉब् मिलियो वञे सुठो आह मतलब रलमे। रेलवे वग़ैरह या पो बैंक में कोई बि जॉब मिली व सुठो आ।
हं हं। ट्यूशन ॿि एक्स्ट्रा कोचिंग ॿि पढ़ंदा हूंदव जॉब लाइ ॿि तैयारी आहे।
ऐं जॉब लाइ तैयारी लाइ मां घर में ई
जॉब जी त तैयारी जे करे कोई ट्यूशन वग़ैरह ॿि त वठंदा हुजो कोचिंग वग़ैरह?
ऑनलाइन ऑनलाइन
ऑनलाइन पढ़ंदा आहियो अच्छा-अच्छा।
हा
अच्छा ॿियो कुझु रोटी वोटी ठाहिण ॼाणो? छा-छा ठाहे वठनि छा
सभु-सभु ठाहे वठंदी आहियां मां।
सभु ठाहे वठंदा आहियो बढ़िया।
हा
एॾो टाइम मिली वेंदो अथव तव्हांखे? पढ़ाई ॿि करे वठंदा आहियो थोरी घणी। रोटी ॿी ठाहे वठंदा आहियो हा।
रोटी मां सभु मतलबु ठाहे वठंदी आहियां सभु कुझु पर- मतिलबु मां वधीक न इनवोल्व हूंदी आ रोटीअ में रोटी त मम्मी कंदी आ। थोणी बहुत हेल्प कराए वठंदी आहियां मां पर ईंदी पूरी रोटी आ।
अच्छा-अच्छा अउ थोणो घणो नाश्तो ठाहे वठंदा हूंदव ता?
हा, न कोई आइटम ठाहिणो हुजे त हुन ॾींहुं मां ठाहींदी आहियां।
अच्छा-अच्छा बढ़िया। बढ़िया कॉलेज वेंदा आयो की प्राइवे ओन प्राइवेट आ?
न-न प्राइवेट कान्हे।
कॉगेज वेंदा आहियो अच्छा। खंडवा में मुंहिंजी ॿि? ॾाॾी रहंदी हुई पहिरें, ॾाॾी जी भेण याननि की।
ॾाॾीअ जी भेण
हा खंडवा में रहंदा हुआ हाणे त कानन।
अच्छा घणा साल जी ॻाल्हि आई आ कॾहिं रहंदा हुया?
हाणे मुंहिंजी ॾाॾी खे ॿि ॾह साल थी थीवया वये। मां नंढपण में आई हुयमि मूंखे ईअ यादि थो अचे।
अच्छा-अच्छा तव्हां घणे साले जा आयो?
मां त हाणे पंतालीह साल जी थी वियम।
अच्छा फोटी फाइव।
हा मुंहिंजा ॿ ॿार आहिनि हिकिड़ो त वीह सॻे जो आहे। ऐं हिकड़ो पुट चोवीह साले जो आहे।
अच्छा तव्हां जा ॿयी ॿार छा कंदायेन?
हा तव्हांजी जेतिरी एज जा ई आहिनि मुंहिंजा ॿार ॿि।
हा मतिलबु मां तव्हांजा ॿयी ॿार छा कंदा आहिनि?
मुंहिंजो हिकिड़ो त बी बी ए तो करे कॉलेज। आउ ॿियो मेडिकल में आहे हुनजो ॿि फाइनल इयर तसं। मेडिकल जी पढ़ाई तो करे।
अच्छा-अच्छा सही आ।
हा हे ऐप सुठो आहे असां
ॾाढो सुठो आहे नॉलेजेबल बि आहे हिकु ॿिए सां ॻाल्हाईंद छडे नालेज
हा अंजाननि खां बि ॻाल्हाए था वठूं असां
हा हा सिंधी अंञा मज़बूत थी थि
जी
पंहिंजी भाषा मज़बूत चवां थी पंहिंजी भाषा मज़बूत थीी थिए
हा- हा
और नॉलेजबल बि आहे नॉलेज बि मिले हेॾा होॾा छा करिणो खपे अॻियां छा न करणो खपे
हा मां बि मां बि ॿ टे ॾींहंनि सां ई ॻाल्हायां थी न त मुंहिंजी बि टोन थोरी सही थी आ सिंधी जी छोकी मां बि न सिंधी ॻाल्हाईंदी आहियां घर में त हाणे मूंखे लॻे थो मुंहिंजी ॻाल्हाइण जो ढंग थोरो सुधरियो आहे सिंधी में
हा ॾाढो सुठो आहे भा मतलब वेठे वेठे ॻाल्हायां बि जिथां बि कमाांया
हा हा मुंहिंजी हाणे इच्छा थी आहे मां सिंधी में पढ़ाई कयां
अच्छा अच्छा एमए कंदव पोइ एमए
हा शुरूआत त कयां अ में त पोइ ईंदो न
अच्छा ईंअ
हा हा
मां चवांव पई मुंहिंजी फोन जी न चार्जिंग घटि आहे त मूंखे रखिणो पवंदो त
अच्छा -अच्छा बसि हिकु मिंट
थी सघॻा न ईअ कुझु कानहे मतिलबु असां वन पर चाजे खांम्में बचजी वेंदो
हा हा वरी मूंखे सुभाणे वरी कजो हिन नंबर ते
बिल्कुलु बिल्कुलु
ठीकु आहे हरओम जय झूलेलाल
जी
हा हा